अमित्र
घर
आइ हम झारखण्ड राज्य के बारे मे विस्तारसँ गप्प करऽ चाहैत छी कारण ई राज्य प्राकृतिक संपदा घना जंगल खनिज संपत्ति जलप पात पहाड़ जनजातय संस्कृति आ मेहनती लोकसभक कारण सम्पूर्ण भारतमे विशेष पहचान रखैत अछि
अहाँ बिलकुल सही कहि रहल छी कारण झारखण्ड भारत पूर्वी भागमेव स्थित एकटा महत्वपूर्ण राज्य अछि छै जकर स्थापना पन्द्रह नवम्बर दू हजार साल भल छ आ अही दिन महान जननायक भगवान बिरसा मुंडा जन्मदिन रहे हो मानल जाइत अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल हमरा ई जानबैके इच्छा अछि जे झारखण्डक राजधानी कोन शहर अछि आ शहर राज्यक विकास प्रशासन शिक्षा आ व्यापारिक दृष्टिसँ केतक महत्वपूर्ण मानल जाइत अछि
झारखण्ड राजधानी आ छी रांची आ छी जकरा चरणक सहर सेहलो कहल जाइत अछि कारण एतऽ अनेक सुन्दर जलप्रपात हरियाल वातावरण शिक्षा संस्था सरकारी कार्यालय आ आधुनिक सुविधा उपलब्ध छथि
बिल्कुल मित्र झारखण्डक प्राकृतिक वातावरण चर्चा सुनलाक बाद हमरा लागत छै जे ई र राज्यक प्रकृति प्रेमी लोकसभ लेल बहुत आकर्षक स्थान होइत अछि
वास्तवमे झारखण्ड मे घना जङ्ल सुन्दर पहाड़ स्वच्छ नदी मगर घाटी जलप्रपात आ वन्य अभयारण्य प्रकृतिक अनुपम सौन्दर्य प्रस्तुत करैत छथिन
बिलकुल हमरा सुनैत छी जे झारखण्ड खनिज सम्पदा भरल र राज्य अछि ते एहि विषयमे बिस्तारसँ किछु जानकारी दियौ
झारखण्ड भारत सब समृद्धि खनिज राज्य साथे साथ एकटा म जाइत अछि कारण एत्तेक कोइला लोहा ताम्रा अब्रकक्साड यूरेन चुना पत्थर आ अनेको महत्वपूर्ण खनिज पर्याप्त मात्रामे भाठिक अच छी
बिलकुल मित्र एहि कारणे आय झारखंडक औद्योगिक विकास मे खनिज संपदाक बहुत पैघ योगदान मानक जायत अछी
आय ई बुझाल कारण झारखण्डे खनिज उपलब्धता कारण स्पष्ट ऊर्जा मशीन निर्माण आ आन उद्योग सब विकास भेल अछि जहाँ हजारो लोके रोजगार सेहो भेटैत अछि
बिलकुल मित्र हमारा झारखंड लोकसभक भाषा आ संस्कृतिक बारेमे सेहो जानबाक बहुत इ अच्छा अछि कारण प्रत्येक राज्य अपन अपन विशिष्ट पहचान होयइत अछि
झारखण्डमे हिन्दी अतिरिक्त नागपुरी कोरो संताली मुंडारी हो खोरटा पञच परगानिया आ अन स्थानीय भाषा सहित बजायल जाइत अछि चाहे राज्य संस्कृति वि एत्त देखै लेल भेट अछि
बिल्कुल मित्र हमरा सुनल अछि जे झारखण्ड में अनेक जनजातीय समुदाय रहैत छथि जे अपन पर परम्परा लोकगीत नृत्य आ सांस्कृतिक लेल प्रसिद्ध छथि
ई बात बिलकुल सही अछि कारण सन्तान मुंडा उरांव ओ खरिया बिरोह आ अनेक जनजाति समुदाय झारखण्ड संस्कृतिक धरोहर जीवित रखैत छथिन
बिल्कुल मित्र झारखण्ड लोकनृत्य आ लोकसंगीत चर्चा सेहो बहुत सुनै छी जाहिमे ल लोकसभ पारम्परिक वेशभूषा पहिरि कऽ उत्साहपूर्ण भाग लेैत छथिन
कर्म सरोर सर आदि आ आ पर्व त्यौहार आवश्यआअल परम्परागत गीत गवैत छथिन नृत्य करैत अछि अपन संस्कृतिक पर गर्व व्यतीत करै छथि
बिलकुल मित्र हमारा झारखंड प्रमुख पर्व त्यौहारके बारे मे विस्तारसँ सुनबाक इच्छा अछि कारणसँ सांस्कृतिक बुलालस राज्यके नीक जकां जानल जा सकैत अछि
झारखण्डमे स्कूल करमा सोराय टुसु माघ परब फगुआ दिवाली छठ दुर्गा पूजा आ अनेक स्थलीय परसव बहुत उत्साह आ अपनान मनावल जाइत अछि
बिलकुल मित्र हमरा लागत अछि जे एहन पर्व त्यौहारक राज्य लोकसभक एक दूसरे जोड़त अछि आ समाजमे मेलजोल बढ़ाबैत अछि
बिलकुल परंपरा समय लोकसब मिलजुल कऽ पूरा पूजा करैत छथि नृत्य करैत छथि गीत करैत छथि आ पारिवारिक सम्बन्ध आ मजबूत बनबैत छथि
बिलकुल हमारा झारखण्ड एक जंगल सबक बारे मे बहुत जिज्ञासा अ अछि कारण सुने छी जे एतय वन क्षेत्र बहुत अधिक अछि
झारखण्ड पोक मास जंगल अछि अछि जतय साल सागवान बांस मसुआ पलाश आ अनेक प्रकार उपयोगे गाछ बिछा पओल जाइतइत अछि
बिलकुल जंगल सबक कारण वनजीव सेहो बहुत मात्रा मे भेठत होए
झारखण्ड जंगल में हाथी हिरन पालतु जानवर जंगली सुवर मोर आ अनेको प्रकार पक्षी आ जीव जन्तु पओल जाइत अछि
बिल्कुल मित्र हमरा प्राकृतिक स्थल घुमबाक बहुत शौक अछि ते झारखंडे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अपनो बारे जानकारी दियौ
झारखंड मे हुंटो जलप्रपात दसम जलप्रपात जोनहा जलप्रपात हिरणी जलप्रपात नथरहाट पारसनाथ पहाड़ बेटला राष्ट्रउद्यान आ अनेक सुन्दर पर्यटन स्थल पर्यटक सभे आकर्षित करैत छथि
बिल्कुल मित्र ई सभ स्थानक नाम सुन कऽ हमर मन करैत अछि जे ई बार अवश्य झारखण्ड घूमब जायब अप्राकृतिक अनुपम सौंन्दर्य अपन आँख से देखब
जह वहाँ एक बेर झारखण्ड घुमा आयब आ पहाड़ जंगल झरना शुद्ध हवा आ आसान्त वातावरण कारण फेर फेर आप केर इच्छा आ ओर से होईत
बिल्कुल मित्र हमरा ई जानबाक इच्छा अछि जे झारखंडक प्रमुख नदी सब क कोन कोन छै छथि आओर राज्यक विकास मे कोनो कोनो योगदान दैत छथि
दामोदर स्वर्णरेखा कोयल बरा बरााकर संघ दक्षिण कोयल आ अनेक नदी झारखण्ड कृषि पिवेज फानी उदियोग आ पर्यावरण लेल बहुत महत्वपूर्ण मानयल जाइत छथि
हमराा बुझाबित अछि जे झारखण्ड प्राकृतिक संपदा भरल रहल होयबाक कारण देशक विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि
अहाँ बिल्कुल सही करैत रहल छी कारण झारखण्ड खनिज उद्योग कृषि जंगल अमनति लोक राज्य भारत महत्वपूर्ण सभ्य स्थान दैत छथि
बिल्कुल मित्र आजुक चर्चा सम हम झारखंडक इतिहास संस्कृति प्राकृतिक संपदा आ विकास मे बारे मे बहुत रास उपयोगी जानकारी भेटल अछि
हमरा सेहो बहुत खुशी भेल जे ई दोनू अपन राज राज्य सभक् बारे मे जानक सम झारखण्ड विशेषता पर विस्तार चर्चा कर हो
बिल्कुल हमरा पूरा विश्वास अछि जे झारखंड वास्तव मे प्राकृतिक सौन्दर्य संस्कृतिक विविधता खनिज संपदा आ मेहनती लोकसभक कारण भारतक अनेक महत्वपूर्ण आ गौरवशाली राज्य मे एकटा अछि
झारखण्ड मे वर्तमान समय चौबीस जिला छथि आ परतेक जिला अपन इतिहास संस्कृति प्रकृतिक संपदा पर्यटक सस्थल स्थानीय भाषा आ आर्थिक विशेषता आछि जाहि कारण राजक प्रत्येक क्षेत्र अपन अलग पहचान बनल अछि
बिल्कुल मित्र हमरा जानबाक इच्छा अछि जे झारखण्डक प्रमुख जिलास सभ कोन कोन छथि कारण राज्यक सभ प्रशासनिक व्यवस्था बुझाबल लेल ई जानकारी बहुत उपयोगी होइत अछि ह
राची धनबाद जमसेदपुर बोकारो हजारीबाग देवघर डूमका पलामू गड़वा चेत्रा कोडरमा रामगढ़ रोहरदा गुमला सिमनगा पश्चिम सिंहभूम ख खजरा पाकोर सााहेबगंज ज ताराकोटा खटिया लाातहार झारखण्ड प्रमुख जिला छथि
बिल्कुल मित्र धनबाद तक तर हममे बहुत सुनने छी कारण ओकरा भारतक कोयला राजधानी कहल जाइत अछि आ देशक ऊर्जा उत्पादन मे बहुत महत्वपूर्ण योगदान दैत अछि
ई बिल्कुल सही कारण धानवाद बिशाल कोयला क्षेत्र अ आर देशक अनेक उद्योग त विद्युत केन्द्र लेल कोयला महत्वपूर्ण आपूर्ति होयल अछि
बिल्कुल मित्र जमसदपूरक चर्चा से हो देशभरि मे होइत रहत अच्छी कारण ह औद्योगिक विकास मे मे दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण शहर मानल जाइत अछि
नसदपुर भारत प्रमुख औद्योग नगर सब एकटा अछि जायद इस्पात उद्योग विकास कारण हजारो लोकके रोजगार भटेत अछि आ शहर आधुनिक सुविधा सम्पन छै
बिल्कुल मित्र हमारा देवघरक बारेमे से बहुत सुनैत छी कारण ओ धार्मिक दृष्टिसँ अत्यत महत्वपूर्ण स्थल मानल जाइत अछि
देवघरक प्रसिद्ध पावा वेद्यनाथ धाम अवस्थित अछि जतय प्रत्येक वर्ष लाखो श्रद्धालु दर्शन ल फेर आ विशेष रूपे श्रावण मासे विशाल मेला लागैत छै
बिल्कुल मित्र किसी क्षेत्रक झारखण्डक योगदान कोना अछि ई जानबबाक लेल से हमर मन मे बहुत उत्सुकता अछि झारखण्ड
झारखण्डमे खाना धान मक्का गेहूँ दाल तेलहान सब्जी आ अनेक प्रकार फसल खेती होल अछि आ बहुत किसान पशुपालन आ बागवानी से ओ अपन आय बढ़बैत छथि
छै जे महुआ लाख तसर रेशम आ बाँसल जुड़ल काज सेहो झारखंड मे बहुत महत्वपूर्ण मानल जायत अछि
ई स एकबात अच्छी है कारण ल उत्पादक तस देसम ब हस्तकला आ ज्ंगल वेड वला अनेक प्रकृतिक ओ पाद ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण आधा छथि
बिल्कुल मित्र झारखण्डक भोजनक बारेमे सभ किछु बताउ कारण प्रत्येक राज्यक भोजन ओत्यु संस्कृतिक विशेष पहचान मानल जाइत अछि
रोए रुबरा ब कोफल बनावल व्यञ्जन दाल भात आ शाक तरस्कररी बहुत्व पसन्द कर जायत अछि आ लोक ताजा भोजने बेसी
बिलकुल मित्र हमारा स्थानीय भोजनक स्वाद चकबाका बहुत इच्छा जा छी कारण पारम्परिक व्यन ओ क्षेत्रक संस्कृति आर नीक जा बुझल स्वगत अछि
जहाँ झारखण्ड कुम आयब तक स्थानीय लोक प्रेम पारस्परिक भोजन खेवत आ कोई स्वादे आ बहुत दिन धरि याद रखाउ
बिल्कुल मित्र शिक्षा क्षेत्रमे झारखंड प्रगति कोना भर रहल अछि एहि विषयमे सँ जानकारी दियौ
झखणड मे विश्वक झारखण्ड मे विद्यालय महाविद्यालय तकनीक समस्त चिकित्सा महाविद्यालय आ उच्चन्द्रन्द्र निरतर विकास भऽ रहल छथि जहाँ विद्यार्थी सब अध्ययनक बेहतर अवसर भेटि रहल छी
बिल्कुल मित्र खेलक क्षेत्रमे सेहो झारखंड नामक देश भरिमे प्रसिद्ध अछि कारण एतयसँ अधिक प्रतिवासी खिलाड़ी हुँ
बिल्कुल झारखंड क्रिकेट हॉकी तरन्दा आन खेल सब अपना योगदान लेल प्रसिद्ध अछि अनेक राजा अनेक खिलाड़ी आ राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक देसक नाम रोशन कनी अछि
बिल्कुल मित्र बिल्कुल हमरा लागत अछि जे प्राकृतिक सं्पदा उद्योग कृषि शिक्षा खेल सभ मिलिक झारखण्डक विक विकास मे मजबूत आधार प्रदान करैत अछि
अहाँ सही कहि रहल छी कारण प्रेकट सम विकास लेल प्रकृतिक संसाधन सही उपयोग शिक्षा रोजगार ओर पर्यावर्तन संरक्षण सब समान रूपसँ आवश्यक सब छथि
बिलकुल मित्र हमरा ई जानिक बहुत खुशी भेल जे झारखण्डक अपन संस्कृति आ प्राकृतिक सम्पदाक साग आधुनिक विकास दर सेहो लगातार आगाँ बढ़ रहैत अछि
कारखाना स्थानय लोकसभा मिली कर सड़क शिक्षा स्वास्थ्य पर्यटन आ उद्योग क्षेत्रमे निरन्तर सुधार कर प्रयास करैत छथि जाहि राज्यक विकास गति पकड़ि रहल अछि
बिल्कुल मित्र हमरा लागत जे झारखंड घुमलाक केवल पर्यटक आनंन्द नहि भटत भ बल्कि प्रकृति संस्कृति आ इतिहास बारेमे से बहुत किछु सिखबाक अवसर भेट
ह बात ईी कारण झारखण्ड प्रकृति सुन्दरता जनजातिय संस्कृति आ मेहनती लोकसभ आ जीवनशैली नजदीकी बुझबका लेल एकटा उत्त उतकृष्ट राज्य मनाल जाइत अछि
बिल्कुल